हलो!
हलो, कीअं आहियो?
बढ़िया, जय झूलेलाल दीदी।
हा ॿियो, छा थो हले?
बस नाश्ते जी तैयारी थी हले।
अच्छा- अच्छा अच्छा, हा मां वेठी हुय अच्छा -अच्छा, हा- हा, सचिन जे त इहो ही आह सुबुह जे टाइम में।
हा सुबुह जो टाइम आ बस नास्तो नाश्ते पाणीअ जो तयारियूं थी हलन पियूं।
सही ॻाल् आ, हा ॿियो, ऑनलाइन कुछ त गुरायो तां शॉपिंग वग़ैरह कयो था चव?
हा, ऑनलाइन अचन था न जीअं सूप वग़ैरह ईंदा आहिन घर जो ही सामान। ॿियो ई डेकोरेशन जो त कंदा रहंदा आहियूं ऑडर।
हा, मां बि वेट थी कयां हाणे कोई सेल अचे त घुरायां।
अच्छा, हिन ते घुराईंदा हूंदव न मिंत्रा ते, फ्लिपकार्ट ते, हेन।
हा फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन आ, इंय ही आ। ॾिसंदी रहंदी आहियां, जिते जेकी शय मिली वञे सस्ती। अच्छा -अच्छा हुनते हले थो छा, डिस्काउंट हले थो छा?
डिस्काउंट ते नथो हले मतलब काफ़ी मतलब हुननि जो रेट थोड़ो वधीक ई रहंदा आहिन हिन फ्लिपकार्ट ऐं मीशो खां, पर सामान सुठो ॾेई वेंदा आहिन।
क्वालिटी सुठी थी अचे, अॼकल चयन था न सो फ्लिपकार्ट ते बि चवन था डुप्लकेट वधीक था अचन सां
हा-हा! डुप्लकेट अचन था पिया ऐं हिनम हे लोकल थी विया आहिन न फ्लिपकार्ट, मीशो। त हिन ते न सामान रफ था थी वञनि ॾाढो।
अच्छा, हा मां बि ॿुधो आहे, जीअं जीअं कंपनी जी कोई वेस्लिन- वेसलिन घुरायूं था, कोई क्रीम शेम्पु त चअन था इए ठीक आहे, अच्छा।
हा, दीदी हाणे घुराया हुयउँ, लिपस्टिक वग़ैरह, हा।
हा पो छा थियो?
उनन जी सही न निकतन, अंदरां ना नोब ख़राब ई निकतन सभिन जी, अऊं मतलब काफ़ी न लिक्विड टाइप ज्यूं हुयूं। हीअ लिपस्टिक ड्राइ थोड़ी सुठी लॻंदी आ न, अऊं हे न बिल्कु -कुल ईअं हुयूं, कि वहंदयूं पयूं वञन।
अच्छा, त ये मौसम जेकरे थी तो सघे।
हा, थी तो सघे, पर हुनन खे बि थोड़ो चैक करे ॾयण खप उहोई न त साम्हूं वारो त पेसो ॾिए तो प्यो, त हुनन खे बि थोड़ो ध्यान ॾियण खपे न। पर प्रोडक्ट, न फ्लिपकार्ट, मीशो ते रफ़ करे छॾया तऊं।
हा हा, इअं ॿुधण में अचे तो, कि आन सामान नकली तो अचे, हा हा हा हा, हली वयो आ न, हा
हा, अऊं ॾिसो सौ जी शै बि तहांखे, घर वेठे ॾई ता वञन।
त मां इयो, मां इयोई सोचदी आं, डुप्लिकेट बि ठाराइन ता त पो हर, हर प्रोडक्ट ते कीअं ठाराईंदा हूंदा, हज़ारों शयूं ॾिसो, हांणे हुन ते विकामन त्यूं।
नाहें नीं, इहो आ न, की जेकी ओरिजनल शइ हूंदी आ न महंगी, त उनजो नकली बि न किथे न कि किथे, ठहंदो ई आ सामान।
हा, मां उओई सोच ॿया एॾी सारी शयूं एन, सभिन जा कीअं नकली ठाईंदा एन, छा कंदा एन ईंअं
सभिन खे धंधा खपन, कोई किथे न किथे उननजी माल में जीअं पंजाह पेट्यूं सही माल जूं वञन थियूं त, वीह पेट्यूं पांजूं बि विझी छॾींदा एन, विच में।
हा, इयंईं थे तो, हा थे तो पयो। इअं ॿुधण में अचे तो न, की ऑनलाइन हाणे घट कयो।
हा, न त ॾिसो सौ सौ जो माल बि तहांखे घर पहुंचाए ॾई था वञन, तव्हांजो घर केतरी बि परे हुजे मार् मार्केट खां, अऊं तहां मार्केट वेंदव त ॿ सौ किरायो त ॾयो ऑटो जो।
आराम सां आराम सां, हा हा लॻे
हा, त ॾिसो आ त, तहांजे घर पहुंचाएता वञन, त हो तहांखे सौ रुपए में एॾो परे ईंदा बि अऊं रियल चीज़ त न ॾींदा, हा न पैट्रोल खपाए करे।
हा, मां पांजे ॿारन जे लाइ लोशन घुरायो हुयो, माना उनजो हुयो मामाच जो हुयो।
हा
घुरायो त सईं, न मावाच जो न हुयो यार। जॕानसन जो हुयो। घुरायो त सईं, ॿ ॾींहं ई ॿारन खे लॻायो अऊं एलर्जी ख़तरनाक एलर्जी।
हा, मां त हिमाल्या जा ॿारन जे लाइ यूस कंदीयां, हिमाल्या ॾाढो सुठो आ, मतलब शुरूअ खां ही उहो यूस कयो मान ती, ॿारन जे लाइ।
हा हा, पो मां त हाणे हिमाल्या जो ई घुराईंदीयां। ऑन लाइन जो हू, घुरायो लोशन, एॾी एलर्जी थी वई, ॻाल्ह ई न पुछो, पो हुनजो हिमल्या जो ही घुरायो, मां बि।
सा
उहो यूस
हिमालय में प्रोडक्ट बि सुठा तन, अऊं छाहे की रिज़ल्ट बि सुठो आ ॿारनि जो मां त शुरू खां नंढापण खां उहो ई हयां मान थी सेंम् पू, साबुण, पाउडर वगैरा। क्रीम उहे ई शुरूअ खां हयां ती मान, तॾहिं टिनी ॿारनि जो कलर बि सुठो तनिव
हा हा, कलर त ॾिसो खाइण पीअण ते आ, ॿार जो खाधो पीतो तो सुठो आ न, त सांवरो ॿार बि सुठो थो थी वञे, हुंननि जी डाइट जे मथां आहे। ॿारनि खे पाण छा था खारायो?
हा, न शुरूअ खां हिकु प्रोडक्ट हणंदा आहियूं न त उन जो बि कुछ फ़र्क पवंदो तव।
फ़र्क एतिरो न पइंदो आ, ॾिसो मां ॾिठो आ प न मतिलब खाधे जो फ़र्क ज्यादा तो पये।
हा खाधे जो त पए तो।
हा,
पर ॾिस त अॼुकल्ह ॿार ॿाहिरों बि खाइण खां मुणनि थोड़ेइ ता।
न न ॾाढो खाइंदा सें समझ में अची था वञनि स्कूल वञण खां पो त ॿ ॿारनि जी पाहिंजी मनमानीयूं
पंहिंजी मनमानी आ, बसि सौ रुपिया ॾियो प पंजाहु रुपिया ॾियो बसि।
ॾिसनि था न उहा लंच में छा था खणी वञनि पोइ उहो खपे थो। हा हुनजो ॿारु त हे खणी आयो, हुन त हे खाधो, तां त इहो था ॾियो। पोइ इहो थियण लॻदो।
हा अॼुकल्ह फुल्को भाॼी पूड़ी सब्जी नथा खणी वञनव, चाऊ खपनि सेंंडविच खपनि, मतलबु आइटम हुजे जीअं चारि दोस्त त खणी था अचनि, त असां बि उन ई हिसाब सां खणी वञूं ईअं।
ह स्कूल में बि हाणे मना था करनि न ॿारनि की मैगियूं, चांवर, शयूं न ॾियो ड्राय शयूं ॾियो। सुकी शइयूं ॾियो ॿारन खे। सब्जी ॾियो, रोटी ॾियो, स्कूल में मना ता कर हाणे। हिये शइयूं
खाई बि वठनव था।
हा हा इअ तॾहिं त उहे मना त कर न स्कूल में की हिक ॿिए खे ॾिस ॿार खणी था, अचनि ख़राब था थियनि, त उहे बि इह ई था चाहिनि कि ॿार रोटी स ब्जी खारिज, वॾे वॾे स्कूल स्कूलनि में अॼुकल्ह स्ट्रिक्ट थी विया आहिनि, मना था करनि कि ॿारनि खे इहे शयूं
असांजे ॿारनि जे स्कूल में सैटरडे तां खणी अचो चाओ मैगी। बाक़ी सभु ॾींहं तव्हांखे
हा, हा हा ईअं ई आहे हिते बि ईअ ई आहे कि आ न ऐं छंछरु ॾींहुं इअं ई आहे कि न खणी ता अची सघो हिकु ॾींहुं।
छंछरु ॾींहुं हाफ डे लॻंदो आ न हूअं ई बि ॿारनि जो, त बुख ओतिरी लॻंदी नाहे। आऊं हूअं त ॾिसो अढाई टीं वॻे ताईं वेहनि था त हुनहनि खे मतलबु ॿ शयूं त खपनि ई खपनि। खन, पराठा सब्जी आऊं
हा।
सैंडविच वगैरह।
हा हा अॼुकल्ह ईअं ई आ न स्कूल वारा बि ध्यानु ॾियनि था बराबरि। कि ॿारनि जे लाइ, हा हा। इन्हनि ॻाल्हियुनि ते वधीक ध्यानु ॾियनि था अॼुकल्ह, पढ़ाई खां अलावा बि खोड कुझु ॿारनि खे सिख वॾे स्कूलनि में फीस वठनि था त ॾिसो बराबरि उहो
हा हा ऐं असांखे बि लॻे थो की ठीकु आ असांजो ॿार फीस वठनि था ठीकु आ अख़िरिजे नथी ईअ लॻंदो आ की कुझु ॿारु सिखे थो पियो
सिखे थो पयो हा अलॻि सां ॾिसो मो मोकलण जी ज़रूरत नथी पए ॿारनि खे हे क्लास हो क्लास
हा
अॼकल्ह स्कूल में ई कराए था छॾनि
छोकिरो पढ़ंदो तव आई सीएससी बोर्ड ख़बर तव एट्थ में छा चवनि तव चवन्दीआस लकी पढ़ ले बेटा चवदो क्या मम्मी यार की पढ़ाई हे आप देखते बि हो मोबाइल में बाहिर विदशो में किता कॉमपटीशन हे बच्चो को सभु सिखाते हे शुरू से और यहाँ पे वही पुराना इतिहास पढ़ाते हे
हा हा
कोनसा राजा कैसी रानीया कैसे महल यही पढ़ायेगे और वहा पे बच्चो को न शुरू से सिखाते हें की कपड़े कैसे फोल्ड करने हे सुबह उठ कर कैसे ब्रश करना हे कैसे क्या करना हे, पूरी दिनचर्या सिखाते हे।
बिल्कुलु ॾिसो जनरल नॉलेज बि ज़रूरी आ उहो पहिरियों जो ईतीहास आ उहो बि ॿारनि खे ख़बर हुजणु खपे अहिड़ी ॻाल्हि न आहे
हा, चवंदो आ मैं बड़ा होके न सबसे पहले टॉप पिक ये ही उठाउंगा की हमलोग के हा हा
हंहंहं
असांजी भाई हिते इंडिया में न पुराणो इतिहास न पढ़ायो
हा हा हा उहो आहे सही आहे हा पाण भुलजी था वञूं ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे हंहंहं
ॿार छा आहे की घर में हिंदी में ॻाल्हाईंदा आहिनि न त ॿारन जे टापिक ते अच त हा हा मुहिंजा ॿार बिल्कुलु बिल्कुलु न ॻाल्हाईंदा तव सिंधी
असां सां बि पोइ ईअं ई आहे न शुरू में मां बि थी वियो मासां भुलजी था वञो।
ॿार सिंधी न ॻाल्हाईंदा आहिनि न सिंधी सम्झंदा आहिनि पर ॻाल्हाईंदा न आहिनि।
पर इहो ज़रूरी आ थोरो आ न अॼुकल्ह ॿार खे ॻाल्हाइण बि ज़रूरी आ जीअं पाण काथे वञू था बे कहिं जे साम्हूं कुझु ॻाल्हाइणो आ त पो थोरी अचणु खपे इंग्लिश बि ॾिसो सभु सम्झनि ता हिंदी बि सम्झनि ता पंहिंजी भाषा ॻाल्हायण अचणु खपे
न त मुंहिंजे सावरनि में ई भाभी न ॻाल्हाईंदा आहिनि।
हा हा अॼुकल्ह थी वियो आ
हा छा आहे गांव में रहंदड़ आहिनि न शुरूअ खां त न ॻाल्हायूं मुंहिंजी ससु और मां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं घर में ऐं बाक़ी मुंहिंजे सावरनि में ए टू जेड माण्हू हिंदी ॻाल्हाईंदा आहिनि।
हा हा ॻाल्हाइनि था न अधिकतर परिवारनि में ॾिसो हिंदी था ॻाल्हाइनि पिया। हा अॼुकल्ह त इंग्लिश जो इंग्लिश जो त अहिड़ो हा।
सहुरे सां बि ॻाल्हाईंदी आहियां न पोइ मुंहिंजो सहुरो बि खिलंदो आहे पोइ हिंदी में ई जवाब ॾींदों आ। सिंधी में जवाब न ॾींदो आ।
न ॾींदो आ। अॼुकल्ह फैशन वांगुरु थी वियो आहे या त इंग्लिश ॻाल्हाइन ॿार अॼुकल्ह इंगलिश बि घर में।
मां शादी करे वेई हुयंदस सभ हिंदी ॻाल्हाईंदा सभ हेॾो मज़ा आयम मां पहिंजे पापा खे चयुम पापा जीअं त सभिनी जी भयन वांगुरु हिंदी- हिंदी था ॻाल्हानि ऐं हिंदी बि पर्फेक्ट हिंदी नथा ॻाल्हानि दया कतनि वांगुरु था ॻ्हाइनि पिया।
अच्छा हा।
गांव में रहंदा आहिन शुरूअ खां ई खेती किसानीअ वारा आहिन त मतिलब हुननि हिंदी मतलब शुरूअ खां हिरी वई। चन जबान हुननि जी हा। त हाणे ॿार बि हुन ते ई भई अठ भाती ॻाल्हाईंदा जीअं पंद्रहं भाती आहियूं। ॾह भाती हिंदी ॻाल्हाईंदा ॿ भाती सिंधी ॻाल्हाईंदा त हुननि खे पले थोॾी पवंदी।
हा न थी पई अॼकल्ह त ॿार सही ॻाल्हि आहे या त सम्झी वठनि था जवाब त हिंदी में ई था ॾियन।
हा जवाब हिन्दी में ईअं ई मुंहिंजा बि सम्झी वठ वठंदा आहिन पर जवाब हिंदी में ई ॾींदा आहिन। मुंहिंजे विचो वारे खे ॾाढो वणंदो अथस सिंधी ॻाल्हाइण। पोइ हिक ॿ वर्ड ॻाल्हाईंदो आहे छो छा लाइ।
हा- हा- हा।
इअं पोइ कहिॾी -कहिॾी मेल चवंदी आहियांस् धैर्य। ऐसे करके तूं बात कर पोइ ॿुधाईंदो आ। चवंदो आ। हा, मम्मी मैं बोलके बता रहा हूं आपको हा आप बताना सही। बोल रहा हूं कि नहीं हीय पोख हुन खे न ॾा ॾाढो इंट्र्स्ट अथस की ॻाल्हायां- ॻाल्हायां त ईअं ॿ टे वर्ड सिखियो आ।
हा। पर ज़रूरी आ ॾिसो लैंग्वेज पंहिंजी अचण। पाण खे, ॻाल्हायो न ॻाल्हायो अचणु खपे।
हा।
पर अॼकल्ह जा ॿार समझी त वञनि था, ॻाल्हाए नथा सघन।
हा, त भाभी ॾिसो स्कूल में त सभ हुननि खे सिंधी न मिलंदा न? हिंदी मिलण, असांखे छाहे की माहौल अहिड़ो बि ॿारनि खे ॾियणो पवंदो, जिएं सिंधी बि हुननि जे आजू बाजू हुजन। असांजे हिते न टिकाणे वेंदा न झूलेलाल जे मंदिर वेंदा, हुननि खे उहो माहौल ई न मिली पाईंदो आहे।
माहौल न, ऐं ॻाल्हाइण वारो अगर हिकिड़ो ॼणो आहे बाक़ी सभ हिंदी था ॻाल्हाइनि हिक सिंधी थो ॻाल्हाए त मुश्किल आ सेखारण ॾाढो।
हा।
उनहनि जे लाइ।
मांखे ॿा ॿारहां साल थिया अथव शादीअ खे, मां जबलपुर में झूलेलाल मंदिर न ॾिठोमांव थी।
अच्छा।
हा, छोकी रहंदा ई अहिड़ी कुंड में आहिन की उन पासे वञण ई न थींदो आ। पेके ईंदी आहियां, हुते वेंदी आहियां, मथो त जीअं बहिराणो हूंदो आ, झूलेलाल जयंती हूंदी आ। त मां पेके अची वेंदी आहियां चार ॾींहंनि लाइ, पोइ ॿारनि खे बि वठी। ईंदी आहियां। मुंहिंजा ॿार ॾिसी करे बि न हैरान थींदा आहिनि, मम्मी ये क्या है? हं हं हं भई रोज माण्हू वेंदो आ त उहे ॻाल् बि थी वेंदी आहे या महीने में पंद्रहें ॾींहं चक्कर हण त उहो बि थी वेंदो आ
हा -हा
हीय साल में हिकु बार ई ॿारनि खे वठी आ त ॿार ओतिरो बि नथा सुञाणनि।
नथा सुञाणन, सही ॻाल्हि आ, अॼकल्ह जो माहौल अलॻि